जय झूलेलाल कहिड़ो हाल।
झूलेलाल भेण सुठो भेण तव्हां कीअं आहियो भेण।
बढ़ियां बढ़ियां तव्हां ॿुधायो।
बढ़िया भेण।
और कमु हले तो गर्मी वञे न - - थी अचो त तव्हां खे मूंखे लॻे पियो हवन करन था माण्हू कि बारिश पए। मींहु पए हिन लाए हवन करनि पिया ॿाहिर मूंखे खुशबू आई। इन ई इन ई करे हा हा हा छो जे छोकि न। ऐं न त हवन करण सां बि फर्क पवंदो आहे न चवंदा आहिन माण्हू भॻवान खे मनाइण वारो बि थींदो आ न।
ऐं ॿी ॻाल्ह ॿी ॻाल्ह भेण जय झूलेलाल चवण सां बि थींदो अथव फ़ायदो।
हा जय झूलेलाल हा हा असां बि चाहियूं त अथा हेॾन ॾींहन खां पोइ न। जय झूलेलाल मींह वसाए भाई जय झूलेलाल मींह वसाए। त हेॾे त असां ज्यादा ई चऊं था हर कॉल में।
हा भेण पतो तव हाणे असां ईअं ई कंदासीं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे जय झूलेलाल। साईं हाणे मींह बरसायो हाणे बर हाणे बर्दाश्त न थी थिए गर्मी।
हाणे जॾहिं चऊं त भॻवान झूलेलाल साईं मींह वसायो साईं। इहो चई करे पंहिंजी पंहिंजी जेकी ॻाल्ह आ पूरी कयूं। झूलेलाल साईं मींह वसायो साईं आहे की न छा।
बुधंदा असांजी ॻाल्ह बिल्कुल दीदी बिल्कुल बिल्कुल ॿुध - -
जय झूलेलाल डेली चयन था पिया।
हा भेण न भेण हाणे मुंहिंजी भेण जी नंढी मुंहिंजी भेण जी फोन आई हुनन बि इह ई चयईं की - - बनारस में मींहुं पवण वारो तई मौसम ठहियल अथई इलाही।
अच्छा बनारस में ठहियल आहे बनारस वेंदे मन आहे हिकु भेरो। छोकी काफ़ी साल थिया बनारस हलो कॾहिं हलंदव। तव्हांजो त घर ई आहे मुंहिंजा बि आहिन रिलेटिव मां हुतां जी पैदाइश आहियां।
जी जी तव्हांजी भेण बि ॿुधाए पई। तव्हांजी भेण बि ॿुधाई मुंहिंजी पैदाइश बि उताऊं जी आ जी जी काथ‌ऊं रहंदा हुयव दीदी पहिरियों।
कम अच्छा कम अच्छा। हा असां बनारस जी असांजी पूरी कॉलोनी साधवानी हुते कम - - छा अथई हा?
हा समझी वियम उन ई कम असांजे पासे मुंहिंजी नंढी चाची रहंदी आहे। जी ॿियो? उहो हाणे सभु चेंज थी वियो आहे पहिरियों वांगुरु कान्हे हाणे लाईफ स्टाइल चेंज थी वियो आ।
न- न असांजी मम्मी जी नानी बि रहीन मम्मी जी ना मतिलब म मम्मी जो नानाणो बि हुते ई हुयो न? नानाणो पेको त हिते ई अथसि न मम्मी जो पेको त इहो ई प्रहलाद भवन।
जी -जी -जी हा भेण वञो? अरे भेण सावण में वञो सावण में बहुत मज़ो ईंदो।
सावण में बि वई हुअमि बनारस जॾहिं ॾहें दर्जे में पढ़ंदी हुअसि। नाइंटी फ अ पंचानवे में। त हेॾो पढ़ी हुियमि हा थी विया टीह साल थी विया मां वई हुयमि।
हाणे वञो हाणे वञो।
हेॾो बढ़िया हुते सांवण जो मेलो लॻंदो आ।
हा हाणे त इलाही बढ़िया छोकी हाणे त काशी विश नाथ मंदिर बि अथव आऊं ॿी ॻाल्हि भेण हो।
मंदिर त बढ़िया ठही विया आहिनि हूं।
हा, ॿी ॻाल् भेण। हे बि त अचूं में घूमन भेण बि अचूं मे बि अथव? हा बि अचूं में म
बि अचूं त बढ़िया आहे। अच्छा मंदिर आहे? विया आहियो छा? असां ॿीं अचूं? ईऐं वञणु ॾींदा आहिनि मंदिर में?
हा छो न वञणु ॾींदा? अ मुंहिंजो उते सर बि आहे जेको मुंहिंजो सर पढ़ाईंदो हुयो उहो त उहो बि आहे, कि मुंहिंजी धीउ खे बि चयईं की मां तुंहिंजो किरायो ॾींदोमांस।
न बि अचूं त सुठी अथव। अगरि पढ़े थी पढायोस थो, त उते किअं बि करे लोन वठी पर लोन न मिलंदो अथव, उहो थींदो अथव, धीअर जंहिंखे हूंदी आहिनि उखे पैसा मिलंदा आहिनि पढ़ाई लाइ।
जी- जी उहो मूंखे चए पियो, पर चए पियो न मां बस बई कर्वा दीजीय, कर्वाइे रखज, त चएीअ पेयो कि अरे दीअ ओ छा नालो ऑनलन सेश स्ट मथी आाणे त पहिरं वांगुरु थोरी ना आहिनि की थोरो घणो घूस ॾेई की ॿार थोरो बढ़िया सां पढ़ाई लिखाई करे वठे त इन्टरेशट में निकिरी वेंदो त ज़रूर एडमिशन थी वेंदो भेण।
हा महिनत त आहे थोरी।
जेपो बुध- बुध पूरो हुनजो, बुद्ध भॻवान जो बि अथव सारनाथ। में वया हो?
सारनाथ में बुद्ध हा, मां। सारनाथ त न वई आहियां मां हे हिते वई हुमि, गोरखपुर साइड वई हुमि, पूरो बुद्ध भगवान जो बढिया
हा। बुद्ध भगवान
बुद्ध हा बुद्ध भॻवान जो सारनाथ में बि आहे। ऐं हेॾे बि आहे। अब सभी जॻह अपनी न बनारस त बढ़िया थी वियो आहे। नमो घाट थी वियो आहे बढ़िया।
सबखां बढिया होॾे त स्वरवेद मंदिर तव, स्वरवेद मंदिर त होॾे जी -जी स्वर वेद मंदिर अथव?
त हिकु कोई बस न हलंदी आहे? हुते जीय सॼो घुमाए रखे मेन मेन जॻ
न यार पतो तव मांर हेत हीअं ईीअं कजो न, जॾहिं तव्हां वञो स्ट तेखा पो मारकंडे जी थींदी, मारकंडे जी इलाही मतब मनन मंदिर तव उथोजी बोले
अच्छा मारकंडे? हुते मंदीर ई मंदिर आहिनि बनारस मां अ घणा ई दफ़ा वई आया। छोकी आर एस एस में बि असाजो कैम्प हुते ही लॻो हुयो।
जी, जी बनारस में तव्हां टोटल भेण। मंदिर ई अथव तव्हां दुर्गा कुड वञो हली। इॾ छानवालो त दशराथ हेॾे अथव सभु अमानस मंदिर थी वियो। हर जॻह त मंदिर ई मंदिर अथव। त हिन बाहाने मंदिरन में बित भॻवान जा दर्शन मज़े सां थी वञनि था न? हा, भेणा हिकु कम गर्मी में वेदो हा जी।
ग गर्मी में वेंदो छो?
न बेण हुनमें बर्स हुनमेंही----हुन मे में हो पतो त हुते छा चओ उते होह मतलबु इलाही कहिड़ी मंदिर वयासे मुंहिंजी धीउ खे पतो अथव इलाही सुठी जॻह अथव उहा जीजा। ओ मैन अगस्त। अगस्त मैं ही ओपन थींदो अथव, ॿारन जे लाई। अगस्त मै जी, जी तव्हा बूद चओ बेण कुछ कहानी चओ पया।
मां तव्हांखे नूरी जाम तमाची जी कहानी ॿुधायां थी। हे जेको शाह अब्दुल लतीफ हुआ। उन्हनि खूब सारी आखाणियू लिखियू आहिनि। हा। न हुनजी जेकी फेमस जेकी अ मञल का कहानियूं आहिनि। जेकी असाजे कोर्सनि में हलनि, हलंदी रहीयू आहिनि। ऐं उन्हनि जी मेन कहानी त उमर मारूईी, ससुई पुनू, सुहिणी मेहार। मूमल राणो, लीला चनेसर, सोरठ राय ॾियाज, ऐं नूरी। शाम तमाच, इहे अ मेन हुननि जी अ कहानी जेकेअं चारई फेमस तन, उमर मारूई, ससुई पुनू सुरी मेरार सुहिणी मेहार, मूमल राणो, लीला चनेश्र, सोरठ रायडियाज ऐं नूरी जाम। तमाची, सत कहानियूं उन्हनि जी प्रेम कहानियूं तन त प्रेम कहानियूं जेकी अथनि फ़ेमस अथनि मतलब मञयल आहिनि। ऐं हर कोर्स में, इहो अर्थ असांखे ॿुधण मिलनि ता, त हिन में? हिन में ॿुधाए रहिया आहिनि कि चोॾहीं शताब्दी में जॾहिं भारत में फ़िरोजशा तुगलक जो शासन हुयो, तॾहिं ठठा सिंध में राजा जाम तमाच जो राज ऐैं जा तमांच जे राज में ठठा खां थोड़ी दूरि, किंजल झील जे पास मछुआरा रहंदा हुया, उनजे पास कोई घाट कौन हुयो। उनजो रहण, सहण, उठण, वेहण। ऐं, कुछु नावनि ते ई थींदो हुयो।
जी।
मछुआरा जेका हूंदा हुया मच्छी पकड़ वारा मछुआ म मछली पकड़ वारा ॾियार विछाए करे मछलियूं। पकड़ीदा हुया ऐं हुनखे किनारे ते खणी ईंदा हुया। वरी मछ फारियूं मछलियुनि जे रास्ते ते वेही करे, विकणंदी हुयू उन्हनि जो जेको शरीर हुयो, बुत हुयो उ ॾाढो झूनो हुयो मतलबु ए दुबलो पतलो हुयो, ऐं चेहरे ते कारि कारिक कलूटा हूंदा हुया, उनजे कपड़न में हमेशा म मच्छलिन जी बदबू ईंदी रहंदी हुई पर हुनजे पास हिक, अ सुहिणी माई हुई। जंहिंजी शकल सूरत ऐं रहण-सहण में बिल्कुल बि मछुआरा मछुआरिन न लॻंदी हुई। सुंदरतम चाॅंद जी चांदनी जी तरह हुई। हुन जो नालो हुयो नूरी, जेका बि शाह अब्दुल लतीफ़ जीअं आखाणियूं लिखियूं तन त उहे इश्क जी लिखी तन ऐं इश्क जी जेकी आखाणियूं लिखी तन उन्हनि में जेकी लेडीज आहिन, महिला आहिन, उहे हमेशा नंढे घर जी आहिन। लेकिन सुहिणी काफ़ी आहिन त हुनजे पीछो, अय इहो इशक इश्क जी कहानी आ त जाम तमाची खे शिकार जो शौंक़ हुयो, जिंजो नालो नूर प्रिया और नूरी जाम तमाची पूरो माण्हूं जो नालो आ जाम तमाची जाम तमाची जेंखे शिकार जो शौंक़ हो, ऐं हिक ॾींहं उहो ॿेड़ीअ ते चढ़ी करे किंजर जी झील में शिकार करण रहियो हुयो, ऐं हुन जी नज़र नूरी ते पई, नूरी जे सुहड़ाइप ऐं, अखियुन जे जादू में हू राजा, महल में उथी आयो ऐं हुनखे निंड्र न अचे पई, जॾहिं उहो नूरी, नूरी जे विरहांंगे में पाण खे एॾो, मुंझल पातइ त
जी
सोचें हा उनिने सोचई की मां हे मुनजाइप खे छॾे करे पांजी मंत्री सां गॾ नूरी सां गॾ विवाह जे लाइ मतिलब विहाउ जे लाइ चंयदोस वञी करे त मछुआरन मछुआरन जी त जीअं भॻवान ने ॿुधी वठन चे की ॾिस त हेॾी राजा अची करे मांजी धीअ जो हथ वठण आयो आ राजा जाम जाम तमा ची ने हुनजा जेतरा भी कर हुयन त छूट ॾेई रखन जी कर वठंदा हुया न छूट ॾेई रखन और किंजन झील में खे जागीर घोषित कर रखन की किंजल झील हीय कर असांजी जागीर आहे। नूरी सां विवाह करण खां पो राजा ने पांजी पटराणी ठाहे रखन हुनखे राणी ठाहे रखन छोकी हू चाहींदो हुयो और हुतां जा माण्हू भी ख़ुश थी वया।
जी
ऐं सारम ऐं सॼे समय हू सॼे समय हू हुनजे हुनजे प्यार में प्रेम में। रेंदो हुयो। ऐं कॾी बी उन उन सां गॾ किंजर जी सैर कंदो रेंदो हो। त कॾी महल में रही करे उनजी ख़ूब सारी जेकी बि अ। आनंद जी चीजां हूंदी आहिन फैज़ जी उनखे भोॻींदो हुयो।
घोट जे हेतिरो सिक प्रेम पाए करे नूरी पंहिंजो पाण खे समझदी कि मां मतलब सुठी आहियां ऐं उहो बि हमेशा विनम्र सां निवड़ता सां रहंदी हुई। कॾहिं बि हुन घमंड न कयो की उहा राणी आहे पर हमेशा जाम त मा जी खे केंदी हुई कि मां हिक ग़रीब मछुआरे मां मूं में काफ़ी दोष आहिन हां तव्हां ने मूंखे हेॾ मां पैसे वारी भी कान आहियां। तॾहिं बि अची करे महल में राणी ठातो। भॻवान करे असांजो प्यारु ईंअ ई हलदो रहे। जाम त माजी जी पाहिंजी जेकी हुई राज्य वंश में छह राणियां ॿी भी हुयसि। त मछुआरी जेकी हुई नूरी हे राजा ही राणी ठही करे जली भुनी वयूं ॿी राणियुनि खे प्यारु घटि कंदो हुयो हिन खे कंदो हुअसि ज्यादा त स जली वयूं भई पहले त राजा ख़ूब सारी राणियू रखंदा हुया। त जली भूनी वयूं उह नूरी अ नूरी खे राजा जी नज़रनि खे हेठि ॾेखारण जो बहानो ढूंढ रहंदी हुई की नूरी जो खे न मने न मञे न मञेसि इनी करे जाम त माजी सां चुगली कंदी रहंदी हुई की नूरी जो भाउ जेको आहे रोज महल में ईंदो आ और नूरी हुनखे हीरे जवाहरात ॾींदी रहंदी आ और वेंदो हलदो आ। त हाणे इहो ग़लत ॻाल्हि ॿुधाए रखनि। त राजा भई बारु-बारु जॾहिं ॿियूं राणू बारु- बारु चवंदियू त राजा जाम जेको आहे हुनजे मन में हिक शंका ठही वई। हिक बार राजा जाम ने नूरी जे भाउ खे महल में निकरदे ॾिसस त हुनेई चयस की हथ पकड़ोस ऐं बर्तन खोले रखांसि त हुओ डॿो, हुओ हिकु डॿो हुयो जंहिंमें मछली जे कांट टा ऐंऔ रोटी जो चूरो हुयो।
जी
हा न उन हुनने पाहंजे जेको सालो चइबो न हुने पंहिंजे साले खे राजा स् ते ने कुझु न चयसि और अंदरि वञी करे नूरी खां पुछसि और पतो चयो की शाही? जेको खाना नहीं खात्, न खाईंदी हुई! न खाईंदी हुई उहा, मतिलब जेको शाही खानो हुयो उहो न खाईंदी हुई! उहो मछली और फुल्को खणी ईंदो हुयस इनि-इनि करे की कहीं काथे हुन शाही खां खाणे जो या शाही शान जो घमंड न चढ़े वञेसि, केॾी वॾी ॻाल्हि आहे। की हुनजो भाउ खणी हुयुसि मच्छी ऐं रोटी, भाउ माण्हू सोचदो हीरो जवाहरात हुनखे ॾींदी आहे। उनखे त रु इहो हुयसि की मां अगर हितां जी रोटी खाईंदमि त हितां जी आदत पइजी वेंदी और मांखे हुनजो शाही जो जेको हेॾो शाही शान-शौकत आहे, हुनजी आदत पइजी वेंदी हिन लाइ पंहिंजे भाउ मछली और रोटी घुराईंदी हुई। केॾी वॾी ॻाल्हि आहे। नूरी जी हिन ॻाल्हि ते